हेलो
नमस्कार मित्र
हँ नमस्कार नमस्कार मित्र परीक्षामे आब बहुत कम दिन बचल अछि तऽ हम सोचली रहल छी जे आब पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर देल जाय मित्र जहि से अन्तिम समय मे कोनो परेशानी नहि होइ मित्र
हँ विचार बहुत उत्तम अछि कारण अन्तिम समय मे घबराए से नीक अछि जे पहिने से नियमित अभ्यास करैत रही आ प्रत्येक विषय मे के समय पर पूरा करे
बिल्कुल हम प्रतिदिन पढ़बाक समय सारणी बनाबैत छै मुदा कखनो कखनो ओहि अनुसार पढ़ाई पूरा नहि भऽ पाबैत अछि तखन मन बहुत दुखी भऽ जाइत अछि मित्र
समय सारणी बनाब के संग संग अनुशासन सेहो जरूरी अछि जे नियमित रूपसँ ओकर पालन करब तऽ आवश्यक सफलता भेटत
बिलकुल इतिहास विषय मे बहुत तिथि आ घटना याद राखब कठिन लागैत अछि ते हम बार बार दोहराबैत छी
इतिहास याद रखबा लेल छोट नोट्स बनाउ मुख्य बिन्दु लिखू आ प्रतिदिन एक बार अवश्य पढ़ूं
बिलकुल भूगोलमे नक्शा देखबाक अवश्य सेहो जरुरी अछि कारण बिना अभ्यास सेहो उत्तर लिखबाक कठिन भऽ जाइत अछि
बिलकुल सहि नक्शा नदी पर्वत राज्य आ राजधानी सभके बार बार देखबाक से सभ याद जाइत अछि
हँ बिलकुल हमर परिवारक लोग सब सेहो हमरा पढ़बाक लेल प्रोत्साहित करैत छथि एहि कारणमे मनोबल बहुत बढ़ैत अछि
परिवारक सहयोग विद्यार्थी लेल बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि कारण ओहिसँ पढ़नाइ मे उत्साह बनल रहैत अछि
बिलकुल शिक्षक सब सेहो कथेक छथि जे केवल पढ़ाई पर्याप्त नहि बल्कि लिखबाक अभ्यास सेहो करबाक जरूरी अछि
हँ उत्तर लिखबाक अभ्यास से गति बढ़ैत अछि आ परीक्षामे समय पर पूरा
प्रश्नपत्र हल कयल जा सकैत अछि
बिल्कुल हम प्रतिदिन पुरान प्रश्नपत्र सेहो हाल करैत छी जाहिसँ प्रश्न स्तर बुझबासमे सहायता भेटैत अछि
ई आदत बहुत लाभदायक अछि कारण एहि से आत्मविश्वास बढ़ैत अछि आ गलती ते सेहो समय पर सुधारल जा सकैत अछि
बिलकुल परीक्षा कालमे तनाव नहि लेबक चाही कारण तनाव सँ पढ़ल बाद सेहो विसरित जाइत अछि
बिल्कुल शान्त मन से पढ़ल ज्ञान बहुत दिन धरि याद रहैत छथि आ परीक्षा मे सही उत्तर लिखबा मे सहायता करैत अछि
बिलकुल आब हम सोशल मीडिया पर समय कम दैत छी कारण ओहि सब पढ़ाइ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
ई निर्णय बहुत नीक अछि कारण समय बहुत मूल्यवान होइत अछि आ एक बार चलि गेल समय फिर घूमय के नहि आबैत अछि
बिलकुल जँ कखनो कोनो विषय नहि बुझबात अछि तऽ हम शिक्षकसँ निष्कोच प्रश्न पूछैत छी
प्रश्न पूछब मे कखनो लाज नहि करबाक चाही कारण जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ैत अछि
बिलकुल हमरा पूरा विश्वास अछि जे निरन्तर मेहनतक धैर्य आ लगनसँ अवश्य उत्तम परिणाम प्राप्त होयत
हमहूँ एहि बातपर विश्वास करैत छी जे भगवान मेहनती लोकक मेहनत अवश्य फल बनबैत अछि
बिल्कुल चलू मित्र आब बातचीत बहुत भेल आब अपन अपन पुस्तक खोलि के मोन लगा कऽ पढ़ाइ शुरू करी
अवश्य मित्र परीक्षा मे उत्कृष्ट अंक प्राप्त करब अपन माता-पिता गुरुजन आ विद्यालयक नाम रोशन करब
बिलकुल ई सही बात कहलहुँ मेहनत अनुशासन आत्मविश्वास आ सकारात्मक सोच सँ हमसभ परीक्षा मे निश्चित रूपसँ सफलता प्राप्त करब मित्र
बिल्कुल बिल्कुल परीक्षा मित्र आब बहुत नजदीक आबी गेल छै ते हम प्रतिदिन समय पर पढ़ाई करैत छी आ प्रत्येक विषय पर विशेष ध्यान दैत छी
बुल ई बहुत नीक बात अछि कारण नियमित अभ्यास आ मेहनतसँ परीक्षामे अवश्य सफलता भेटैत अछि
हमर गणित विषय थोड़ा कठिन लगैत अछि ते हम प्रतिदिन शिक्षक द्वारा लेल देल प्रश्न अभ्यास करैत छी
बिलकुल जँ कखनो प्रश्न नहि बुझ बुझायइत अछि तो निष्कोज शिक्षासँ पूछी तखन सब बात आसानीसँ बुझाइ जाइत
हम मोबाइल उपयोग बहुत कम देने छी जहि से पढ़ाई पर पूरा ध्यान देबामे सुविधा होइत अछि
बिल्कुल ई आदत बहुत उत्तम अछि करण समयक सदुपयोग करबाक सफलता लेल बहुत आवश्यक अछि
परीक्षा काल मे हम पर्याप्त नींद लेते छी स्वस्थ भोजन करै छी आ प्रतिदिन पढ़ल विषय दोहराबैत छै
बिल्कुल हँ स्वस्थ शरीर अशान्त मन सभ पढ़ल ज्ञान बहुत दिन धरि याद रखैत अछि
हमरा पूरा विश्वास अछि जे मेहनत अनुशासन आ आत्मविश्वाससँ हम परीक्षा मे अवश्य नीक अंक प्राप्त करब
बिल्कुल मित्र सही कहलहु इतिहास विषयमे बहुत तिथि आ घटना याद रखबो कठिन लागैत अछि तऽ हम पार पार दोहराबैत अछि
बिल्कुल परीचा कालमे हम पर्याप्त नीद लैत छी स्वस्थ भोजन करैत छी आ प्रतिदिन पढ़ल विषय दोहराबैत
बिलकुल मित्र बहुत दिन बाद भेट भेले अछि सुनलहुँ जे अहाँ हालामे एकटा सुन्दर यात्रा पर गेल छलू कृपया पूरा अनुभव विस्तार सुनाउ मित्र
मित्रा ई यात्रा हमर जीवनक सभसँ यादगार छल जाहिमे बहुत किछु देखलहु सिखलहु आ आनंन्द उठलहुँ
बिल्कुल यात्रापर जयबाक विचार कोनो आयल आ सभ तैयरी कतेक दिन पहिलेसँ शुरू केलू
हम सब पहिने से योजना बनलु टिकट बुक केलु होटल तय केलहु आ आवश्यक सामान सब बैगमे राखी तैयार गेलू
बिलकुल यात्रा शुरू करबाकक दिन सबह अ मनोदशा केहन छल
सबक चेहरा पर खुशी छल समय पर घर से निकलू आ परिवारक आशीर्वाद लेटेस्ट पहुँचि गेलहुँ
स्टेशन आ ट्रेन वातावरण केहन छल
स्टेशन पर काफी भीड़ छल मुदा सब व्यवस्था नीक छल समय पर ट्रेन आयल आ हमसब आराम सीट पर बेसी गेलु
बिल्कुल रास्तेमे की की सुन्दर दृश्य देखबाक अवसर भेटल मित्र आ
हरियर खेत नदी जंगल पुल पहाड़ छोट छोट गाम आ एते सूरज दृश्य देखिक के मन गदगद भर
यात्राक दौरान भजन आओर विश्राम कोना भेल मिित्र
हमसभ घरक बनावल भोजन खेलु बीचे बीच में चाय पीलु आ खूब हँसी मजाक करैत समय बितेलु
गन्तव्य स्थान पहुँचैके पहिला अनुभव की रहल मित्र
ओतय स्वच्छ वातवरण शान्ति प्राकृतिक सौन्दर्य आ स्थानीय लोक अपनापन देखिके बहुत प्रसन्न भेल
ओतय कत कतऽ घुमलहुँ
प्रसिद्ध मन्दिर ऐतिहासिक स्थल पार्क संगग्रहालय नदी किनार आ स्थानीय बाजार सब घूमू
ई स्थानीय लोकसभ व्यवहार केहन छल
सब लोग बहुत विनम्र सहयोगी आ मिलनसर छला हुनका सभक भेटी बहुत नीक लागल
स्थनीय भोजनक स्वाद केहन लागल
ओते भोजन बहुत स्वादिष्ट ताजा आ अलग प्रकारक छल हमसभ बहुत आनन्दसँ भोजन केलहुँ
यात्राक दौरान कोनो कोनो मिठाइ सेहो आयल छल
किछु समय वर्षा आ ट्रैफिक के कारण असुविधा भेल मुदा धैर सब समस्या पार लेलू
बिल्कुल घर घुरबाक समय मनमे की भावना छल मित्र
घर लौटैत समय मन खुशी आ भावुको दोनो छल कारण ई यत तरा जीवन भरिक सुन्दर याद बनैर
बिलकुल अहाँक सम्पूर्ण यात्रा सुनैके हमर बहुत प्रेरणा भेटत मित्र आब हमहूँ जल्दी अपन मित्रसभके संग एहन सुन्दर यात्रा करबाक योजना बनायब
बिलकुल मित्र सुनलु जे यहाँ हालकि मे एकटा सुन्दर यात्रा पर गेल छलु कृपया पूरा अनुभव विस्तार बताउ
हँ ई यात्रा हमर जीवन बहुत यादगार छल जाहिमे बहुत आनन्द आ सीख भेटत
यात्रा शुरू करब तैयारी कोना केलहुँ आ कतय यात्रा त्रा आराम भेल
उ हमसभ भोरी घरसँ निकललहुँ स्टेशन पहुँचेल पहुँची ट्रेन पकड़लहुँ आ खुशी खुशी अपन यात्रा शुरू कयलूँ
रास्ता मे कि कि सुधर दृश्य देखलु
हरियर खेत नदी पहाड़ जंगल पुल आ छोट छोट गाँंव देखी के मोन बहुत प्रसन्न भऽ गेल
गतव्य स्थानप पहुँचिके की की घुमलहुँ
हमसभ मन्दिर पार्क ऐतिहासिक स्थल अ स्थानीय बाजार घुमलू आ स्वदीश बसन सेहो खेलू
घर घुमैते समय मनमे की भावना छल
घ घर लौटय समय बहुत खुशी भेल कारण ई यात्रा जीवन भरि एकटा अविस्मरणीय आ सुन्दर अनुभव बनि गेल
बिल्कुल बिल्कुल यात्रा सुने के हमरा बहुत प्रेरणा भेटल आब हमहुँ जल्दी अपन मित्र सब संग एहन सुन्दर यात्रा करब योजना बनायब
बिल्कुल बिल्कुल हमसभ घरक बनाओल भोजन खेलु बीच बीच मे चाय पीलु आ खूब हँसी मजाक करैत समय बितेलहु ओतऽ के स्वस्थ्य वातावरण शान प्राकृतिक सौन्दर्य आ स्थानीय लोकक अपनापन देखी बहुत प्रसन्न भेल मित्र
बिल्कुल बिल्कुल किछु समय बर्षा आ ट्राफिक कारण असुविधा